हेलो हँ हँ की हाल समाचार छै
बढ़ििया अहाँके
हँ हमरो ठीक छै
की करय छी
किछो नहि करै छियै आब बैठल छीियै फेर आब खाना पीना बनायब
अच्छा अच्छा हँ की सब बना रहल छियै
बनबै छी सब्जी रोटी
अच्छा
सब्जी रोटी भात तीनू चीज बनै छै
ओ कथीके सब्जी
आलू सोयाबिनके सब्जी बनै छै
अच्छा बड़ नीक
आलूके सोाबिनके सब्जी बनेबै आ रोटी बनेबै भात बनेबै ल
ओ
तऽ आओर कहहि बौआ सब ठीक यऽ ने
हँ सब ठीक छै हँ
अच्छा हँ तब ठीक छै हमरो दाइ सब ठीक छै नऽ
के
दादी दादीमाँ सब सब ठीक यऽ नऽ
हँ हँ हँ सब उमर सब ठीके हइ
हँ सब ठीक छै हँ सब ठीक छै तब आओर सभ कहियौ
सब ठीक छै इम्हरो
अच्छा गर्मी केहन यऽ मौसम तऽ नहिए पूछू बड गर्मीे यऽ आय
आ आऐ के ठीके ठाक हइ ने ज्यादा गर्मीए छलै ने ठं्डे
नेय हमरा आर के त बड गर्मी अछि बहुत
नहिरे फोई तोई पड़ल छले बिहार बहे छले झपने छले मे ते नीक लग
नहि हमरा सब बड गर्मी बेना हवा लाइनो चलि जाय छै त बच्चा सब बेना हकैत हौंकैत त बुझलियौ परेशान भ जाइ छी
ओ अच्छा नौ एता कत नीक छै
की करबै पता नहि कहिया ई गर्मी जेतै आ ठण्डीए औतै उएह नीक छै
एखन तऽ एकर सीजन दू महीना अइ नीके सँ दू तीन महीना
तीन महिीना छै हँ एखन तऽ छैहे दू तीन महीना सेे छै आब पता नय कहिया ठणडीए रहै छै तऽ नीक रहै छै चल अपनाना मे कपड़ा लत्ता लोग पहिनने रहल झपने रहल देह तऽ अपन ठीक रहय छै गर्मी मे तऽ बाप रे बाप बड मोन लोक पेरा जाइ छै
हँ कोनो काजे कर मे
हँ कोनो काजो करय मे नय नीक लगैत रहै छै देरी से हो जा कोनो काज कर मे नीक नय लागत आ पूरा अथी से भ जाय
ह से त भ जाय छै हा तुमहो मे ठण्डी मे क कतहु मंदिर गेलहुँ धाम कोनो जगह पर त नीक लगे छै
नीक लगैत छै जायमे हँ आ गर्मीमे कतहु नय मोन करत नय भेल नय भेल आ गर्मीमे त कतहु घरसँ निकलय के मोने नय करा छै
कनिक लोग घरो मे बिना बिना पंखा के रहहु त ओ पसीना पसीना भऽ जाए
हँ तुरत लाइन काटत आ जेना लग जेना आब नय जियब तते गर्मी छै तते गर्मी छै जे पुछ
आ देखते छीयै गाम घरमे बारिश हयत मेघ लागत आ लाइट कटि दै छै
लाइन काटि दै छै हँ हमरा सब के त छै कतबो पान भेल त लाइन कटल त फेर तुरंते आबि जाय छै से पानि छुटला के बाद
से त आबि जायत कनी देर के बाद लेकिन ओहि सँ पहिने इहा दौड़ हयत कते देर के लेल कटतै कते देर के लेल ने ओ सबके
सब बाप रे हमस सारा राति बैठले रहि गेलिये तीनू चारू आदमी सब अपन अपन बच्चा के बैन होके छलई
सएह बात भए जाइ छै ने ओकर लिमिट नय छै ने कते देरके लेल कटतै कते देरके लेल न
उड़ि गेले त हमसब बुझियो भर राति जगले रहि गेलियो
ह ह उहा सब होय छै तखने लाट रहे छै ओते देर कटने नय त बहुत आधा घंटा ओते मे आबि जाइ छै
हँ ततेक अहाँके अथी छै से छेबे करै गर्मियओे के बुझै नय छियै गर्मियो एतेक छै जे की कहू
बहुत हु कहै छै हमरा सब के आइे छै ठीक छलै नय त नय ठीक छल अथी सभके सब्जी नय बनबै छी कञच तञ्च के
नय एखन त नय बनेल हुँन लेकिन विचार केने छी जे काल्हि त बनेबै
हि कि नय बाड़ी झाड़ी मे आसपास मे
बड़ यैछ पीछा में बहुते अरकंच रहै
देखमे‌ कतऽ नीक लगै छै
हँ हरियर हरियर तऽ बड़ सुन्दर लगैत रहे छै लेकिन अरिकञ्चनके सब्जीमे खर्चो कतेक यए से नहि देखै छियै
हँ से तऽ छै लेकिन नीक लागत माछ जेना खूब सुंन्दरसँ बनबीयो साइडे बड नीक लगैत रहै छै
नीक लगैत रहै छै देखैमे
लोरहा वालला बनबे छै साग बहुत नीक लगैत रहय छै साग तऽ झोर बालला कत के नीक लाइग जाइ छै केहनो बना कऽ दे ह केहनो बना क अ अथियो होइ छै सब रंग के मिला देलक पटुआ गेनहारी कंच बथुआ के साड़ी किछु भी मिला दैय छै तऽ सुन्दर लाग लागै छै
हमसभ तऽ खेसारी महिनामे अहाँके खेसारीके साग काइट कऽ मेहींसँ आ सुखा के अहिना राइख दियौ
ओकर तऽ बीड़ियो बनै छै ने बीड़िया ह ओ ओकरो
कुमहरके छिलका बना लिअ चक्का काईटके कुम्हरौरी बना लिअ कोभी सुखा लिअ हुॅं
अथी मुड़ै के मुरौड़ी
ह आओर अहाँके की कहै छै ओ नै हौयऽ कोबी जे एकटा होय छै ओ पत्ता कोबी ओकरो कुम्हरौरी बड़ नीक होय छै
हँ ओकरो आर फूलोके सुखौत सुखा कऽ
हँ आ भैंसके बड़ सुन्दर भैंस
ई सब नीक कते लगैत रहै छै
हँ
ह ईसभ नीक लगैत रहै छै नीकसँ हँ केराक के तरुआ के तिलकोर के
कदीमा पातके फूलके कदीमा फूलोके बड़ नीक लागल
दीमाामुढ़ीे सब्जी अथी हेएत डन्टल कैट कैट कऽ
हँ आ ई पोरो पोरोहु के डाँट कैट क बनबियौ मोटका वाला पोरो जे होइए अहाँसभके होइए
हँ एमे रहै छै कतौ कतौ आब तऽ कतहु चीज खरीदे खरीदेके खाउ सागो पात खरीदेके
हमरा सभके पोरो तोरो लगा दै छै माँ तऽ अपना लगा देलक तऽ अपना काइट के बनाउ
जते जगह छै सबमे पूरा घरे छै बाड़ी झाड़ी जे छै ओ जगह छै से दूर मे जााक छै
छै हँ
आब ओते दूर हमसभ पढ़लहुं लिखलहु एम्हर आम्हर गेलौ
हँ ओहि मे टाइम खतम भए जाइ छै कतय लोग जेते देखे ला सुनय ला या कतय साग पात छै आ बीकाइल ल एल अपना तुरन्ते कीन लिय
हँ से छै कतहु चीज मतलब खरीदेके
लए एलियै तऽ अपना तुरन्ते कीन क खा लियै
शहर गाममे कोनो फरके नै
फरके नै पड़ै छै हँ एना तऽ आब गाँवो सबमे अबैत रहै छै पथिया वाली सब बेचै ला भरि दिन मे से पथिया वाली सब बेचै ला सब्जी सब जे ल के बेचै ला आबैत रहै छै आ
हँ हँ से से उएह तऽ कहैत छी खरीद क खाउ तऽ सबकिछ मिलत एना एना मुश्किल छै हं
तहन खरीदके खरीदके खइयौ से आ अपना बाड़ी के खइयो से ताहिमे दोसर टेस्ट यै
छै अपन बे शुद्ध शाकाहारी रहल मस्त रहल
हँ आ खरिद के खैयौ तऽ देखै लए थोड़ी न जाइ छै कत के छै नै छै
उएह छै ने जेना जामुने रहै छै अपना सबके कतु खराब जगह पर देखलौं तऽ नै उठेलौं
नै उठेलौं ओसब अपना बेचैके उठा लै छै
आ एकोटा जे फुटल रहै छै से नै खेलौं जी फुटि गेलै कंदा आ ओतऽ तऽ पूरा फुटलै मिलत ओतेक महग लेने छलियै पचास के पाव दे
अच्छा हमरा सबके तऽ एहि बेेर कतहु नै मिललै बाजारोमे नै कतहु मिललै
नै नै एतऽ एत हमसब जय नगर मे
अच्छा
जयनगर गेल छलियै
हूँ हूँ
तऽ ओ तऽ ओतऽ लेने रहियै आधा किलो सए रुपआ के उहे खेलियै बुझियौ एते हमर सबके अपनो छै बहुते जामुनक के गाछ छै वएह दूर दूर मे छै फड़बो केलै किनै से ककरो सेहो नै पता आ खसलो नै नै खसलो एकोटा नै एलै तोर के तऽ बाते हटा
बाते छोड़ू हँ धियापुता कते रहै छै बूलैत नै देखै छियै अपना बिछि लेलक
उम्हरका रहलौ ओसब जे सब बकरी तकरी लऽ क गेल
चरेलक बकरीवाली सब अपना इएह सब करैत रहल बिछ बिछैत रहल अपन आमअ महिना नै छाय हँ
ओ रहै फोरल आम ओतेक नै रहै लेकिन रहै पचास साठि टा आम
देखै छलियै धिय पुता एकहक क मोटा ल जाइ छलै हन बीच बीचके आम धिय पुता सब तऽ केहन चलाक छै आम बिछ लेत आ बेचत अंगने अंगने जा कऽ पूछत लोकके जे आम लेबै आम लेबै धिय पुता सब
कने हमर अपने गाछ जामो रतै ऐसाल नै आम साल वएह बेचता वएह बेच ऐबता
बेच ऐबता हँ ओह चीज
कते मेहनत से थाल पान मे बिछै छै अथी करै छै तऽ भाय हमर गाछके छै लेकिन मेहनत तऽ उएह करैत छै ने
मेहनत तऽ वएह करै छै सही बात छै बिछलकै एते रौदामे रहलै ए केलकै तऽ ठीके बात छै मेहनत तऽ वएह केल
हँ तऽ ओ तहि दुआरे बन्द लेबा बला जकरा जेकरा नीक लगै छै से तऽ हमरा त नीक बर लागेयै जामुन
अच्छा
ह लेकिन एहि बेेर तऽ अथिए ने गेबै ने केले नहि पसा ख खरीदेके कहलहुँ तऽ हँ
जामुन तऽ हमरो सबके बड़ नीक लगैया
अियो बातओहिमे विटामिनो बड छै प्रोटीनक
पाईनो बड़ रहै छै हँ हँ से तऽ रहै छै बत हँ बड़ नीक लगैत रहै छै खाायमे लेकिन करती हँ हँ
तेरहसालस तीन साल से तीन साल से हममे फड़ रहल छी
हमरो सब के खरीदे के खााय छीिये की हमरा सब के ते औरो ने कतहु गाछी ताछीछै से जे तलू
गाछी ते ए तऽ हमरा सबके छै बहुते लेकिन कहैतेनय छी ने जाय छी फड़े छै फारबो नहि प छै
अच्छा सएह भऽ जाइ छै आ मधुआ लागि गेल छलै ने गाछ सब मे
एक बेर गेल रहिये मंजर टाइम मे। मंजर मं्जर तऽ बहुत देखने रहिये आ फेर आइ सब दिन ग जुलाई मे तऽ देखलियै कतहु खीचले सुडाह
अच्छा एहि बेेर अहाँकेँ मधुब लागि गेल छलै ने
हँ ह
मधुआ लाग जाइ छलै तऽ बड़ अहाँ के अथी छले भऽ गेल पूरा ज गेल आ पूरा जरि गेलै एकदम गाछ आर मे कतहुऽ अथियए नहि भेलै आम फड़बे नहि कलै अबैर जादाा
हँ ते बात भए छै
ह हँ ट्रेन जइया
ह
जय जय छैठ जाइते रहै छै हमेशा घरदु मिनट पर जाइते रहै छै ह
हँ नीक ह ट्रेन तट्रेन ल ह गेललि रैहियहि मधबनीी तऽ देखने रहिियै
हँ हमेशा जाइते रहलियै रात के जाय बेर जाइ छै तए बेर अहाँके आवाज अबैत रहै छै
अ घरे लग दऽ क जाइत हैत
हँ कनिके हट क छै घर जाय बेर जायत नहि जतय छथिन लाडोसभ एहि एहि के आगे मे कनिके हट के
हयत हँ दोकान तोकान जेइ दोकान
ह हँ
दोकान लगं देखने रहियै काली मंदिर गेल रहियै ने
हँ उएह दोकान जे छै सामने मे सेहा बला
हाऽ परीक्षा भेल रहे तऽ गेल रहियै दसमीं के
आँ हँ
बहिन के भेल रहै
हँ हँ परीक्षामे तऽ बड्ड रहै छै भीड़ मधुबनी तऽ सुझैत नय रहै छै पूरा हँ कते भीड़ रहै छै नय देखने छियै अच्छा हँ
आब बच्चा के साथ